की हाल-चाल छै।
ठीक छै, अपन बाजु अथी कक्का सब से हारलौ।
अच्छा आय ते हम तऽ जितलौ हें।
जितलौ हें। अथी कते मैच जितलौ हें।
हम सब जितलौ पाँच या छटा, हारलौ चाएरटा।
चाएरटा हाएर गेलियै।
चाएरटा या तिनटा हारलौ, पाँचेटा छटा जितलौ हें।
पाँच, छटा तऽ मैचो ने भैल छलैया।
नौटा मैच भेलैया शायद अंदाज से। लागै तीन टा चैर त हारलौ लेकिन पाँच टा या छोटा मैच जितलौ।
हँ जे भी छैय।
हूँ
अ और सब हमर त सबटा कपड़ा सब एक एकेटा कपड़ा छैियै अखन। पहिरलौ हन, सबटा कपड़ा भीजले छै हमर।
हँ हमरो नहाय के मोन करैया, हमो खेला के एना पसीना -पसीना भऽ गेल छी।
नहायके नै कपड़े नै छै हमरा पास, बदलतियै ने भीज गेल न। अथि पसिना स, नै सुखेलेै सबटा बाहरे मे त सुखेल कनी बाद मे एलेै न धूप। तैयो तैय दुआरे नैय सुखेलौ
हँ तऽ हमरो कथि कहै छै, कपड़ा बहुत सारा छै लेकिन धोबाक छै।
पढ़े बतहु एखन जे ए्जाम है। उनतीस तारिक क, मोने नहि कहै छै जे हिसाबसँ सिच्युएशन छै, तै दुवारे मोने नहि करै। तैं पढ़इ
हाँ गाँंव घर पढ़ेके मोन नहि करै छै ई तऽ बात छै। देखियौ दू तीन दिन मे नोत भऽ जाइ छै एकटा कत् त फेर किछु भए जाइ छै एनी टाइम। दिक्कत रहे छै, लेकिन जे छै पढ़े वला बच्चा पढ़ि लै छै।
व कंसी य नहि छैै
हूम्म ओहैय तऽ बात छै।
हँ तै दुवारे और सब की हाल छै ओतऽ।
और नाश्ता पानी किछ भेलैया कि नहि भेलैया?
नहि भेलैया, एखन दोस्तके कॉल आबि रहल अइ केना उठाउ ताहि दुआरे अ्ह् नइ त नश्ता पानी थोड़े हो छै खाना खाओ सुधा कहियौ
हां त आइकथि आइकथी बनतै खाना?
अऽ मम्मीये जे बनेतै से बुझतै मम्मी हमरा की पता की बनतै? काइल्ह तऽ भोज रहै, आज तऽ किछ बनतै।
हूम्म काइल्ह तऽ बड़ नीक भोज छलै।
हम्म ओ मिठाइ जे रहै?
हूम्म
उ नीक बनल रहै, एगो जे रहै गोल बला, एके दूटा खाय बला आइ। से लेकिन मिठाई नीक बनल रहै बहुत नीक रहै।
ह और कहू किछु, कतहु घूमय के प्लान नहि अय की?
हाँ दरभंगा जा रहल छियै, आब ओना तऽ दरभंगा मे घुमय लायक किछ तऽ छै नै।
दरभंगा कथि लए जाइ छियै?
दै लऽ
अच्छा दरभंगामे कतऽ ए एग्जाम अइ?
दरभंगा मे दरभंगे मे छै, अब नाम कहाँ छले कॉलेज के?
अच्छा, कहिआ अइ उनतीस तारीख क?
हाँ हमरा आ गुंजेश के एक्के जगह छै दोस एगो दोस्त के बगलमे छै कतौ। और के चारि -पाँच आदमी छियै?
अच्छा कथी सँ जेबै तऽ?
हॅं ट्रेन सऽ।
अच्छा।
और सब बताउ की हाल छै, अहाँ सबके घुमय के प्लान नै अय अहॉं गेल रहौं नेपाल?
हँ नेपाल गेल छलौं घुमय लेए जनकपुर गेल छलौंह।
त अकेले?
नै दोस छलखिन तीन टा।
हँ नेपाल मे कथी जानकी मन्दिर कहियो गेल नै छलियै से?
नै फर्स्ट टाइम गेल छलहुं पहिल बेर।
हूॅं हमरा त तत्ते बेर घुमि लेने छियै जे मोने न करैत रहै छै आब अब जाइके एक बेर त हमरा याद अइ इमहर टेस्ट पर टेस्ट होइ छले तऽ हमरा सबके ट्रेन रोइक देने रहेए अत्ते एतऽ इनरबा नेपाले मे पड़ै छै। आबै काल में हमरा सके पैदल हमरासके हं पैदल हमरासके चैलकऽ आबऽ परल रहय जयनगर स्टेशन। मम्मी के तऽ चलले ने हइ मम्मी के तऽ चलले ने है। ट्रेन नै राति भऽ गेलै दस बजे साढ़े दस बजे ट्रेन कोनो नै रहे टेम्पो बला कहै कि हम लेब भाड़ा सात सौ आठ सौ।
अच्छा।
हूॅं त राजनगर फेर उतारलक बहुत पैसा लेलक। त ओ हमरा यादे एखन अइ जनकपुर के ओ बात।
अह खराब समय के इहो सब फायदा उठबैत रहै छै टेम्पू वला सब।
हँऽ। यादे अइ आ मम्मी के दिक्कत होइ छलै मम्मी के पेएर वेएर मुरि गेलैये रोड़ा- पत्थर रहै छै ने ट्रेन सब पर। ओइ पर ट्रेन के बीचे ओ उतारि देने रोड नै रहै बीच में ओहि- ओहि साइड सँ तऽ फेर ओतऽ तक तऽ जेए पैड़तै। वेएह सब दिक्कत भऽ गेल ये सब आदमी जत ते आदमी सब बहुत आदमी हजारो हजार आदमी पएरे से जेए पड़लै। कियेकि एकटा जते भी आदमी रुकगेल रहै ट्रेन स सबटा ओतै रुकि जेतै। बहुत भीड़ भऽ गेल रह।
हॅं हम त एखन त कम्मे जगह घुमलौं हें एहेन, आहम महावीर मंदिर गेल
गेलौं कि नै ओतऽ पट ओतऽ गेल छलौंए नेपाल मे सीता राम के जे शादी भेल छै ओइमे गेल छलौंए कि नै? बड़माला नै ओ उहां अलग स छै कनिक व कनिक दूरी पर बड़माला भेल रहै जतह सीता अथि तोड़ल गेल रहै।
धनुष?
हँ।
ओतऽ क अहाँ नै गेलौं?
हँ हमहुँ नै गेल छियै ओत्तै बगले मे हम जेए बेर गेलियै लेकिन ओतऽ नै जा पेलियै। भीड़ जे रहै छै आ तऽ टिकट कटबऽ पड़ै छै ओइके। पल कोइ भी रहै छै।
कटेलौं दस रुपया क ओतऽ गेल छलौं दस रुपया बला टिकट कटेलौं।
हॅं हेतै तहैन वेएह मे।
नै पता कथी छले लेकिन हम ओतऽ गेल छलियै।
उहै हेतय तहन बगल मे हम तै कै बेर रहलौ छीयै राएत मे ओता नै। मतलब एता रूम में एक बेर गाड़ी छूट गेल रहय नेपाल का एतय जैबाक रहाए नेपाल से काठमाण्डू से काठमांडू ने अथी रहय त आगा छै नाम भुल रहल छियै। ओतय जैबाक रहै दीदी अथी नानी ओयठा
आब हमर सबके जे ऐ घूमे के प्लैन ओ श्यामा मंदिर दरभंगा
श्यामा मन्दिर हमरो सबके ओय दिन खुब प्लान बन रहल छै, चलु नै श्यामा मन्दिर चलय छी दरभंगा के। एक बजे तक खत्म हो जते।
इग्जाम ऐ कै बजे?
एगारा बजे
आ जेबे कतय से एतय कै बजे एता से
सारहे सात बजे
हां पक्का हम्हूँ चलब।
आब देखियौ की होय छै अगर प्लान बनलै घुमय के तखन नै त कह दैब।
हां तऽ इ हां अहाँ सबके अगर प्लान बनय श्यामा मन्दिर घुमय के तऽ हमरो
दूर हतै तहन नै फेर आबै काल के ट्रेन छै साढ़े तीन-चाएर बजे।
हां तै कूनो बात नै न तऽ कनि और अ हां तै देख लेबय की कनी और अगलो ट्रेन भऽ सकय यै साढ़े चाएर बजे बला
हां जे भी छै, दु-तीन घंटा, तीन घंटा तक टाइम भेटत। काफी छै दु-तीन घंटा तै।
हां काफी तऽ छै, तीन हमरो हमरो सके जनकपुर घुमय के तीने घंटा के टाइम छलय त तीन ओतबो टाइम बितैल नै भेलय हम तै सुतलौ कनि काल जनकपुर मे
हां टाइम नै कथी बस रूम रहै छै टाइम थौड़ी भेटय छै।
हमरा तै घुमय के रहय छै किछ खाय के मोन त खेलौ नै तै फोटो घीचलो एलौं।
हां वहै छै। अहां सब की यैह सब चैल रहल छै।
आय तऽ हम्हु, आय तऽ हम्हु सोचलौ हें कथी कहलिए सोचलियै कि कनि काल हां रास्ता मे बहुत मजा ऐल रास्ता मे हम सब आबय लागलौ तऽ जनकपुर से ट्रेन पकड़लौ जनकपुर धाम से तऽ बहुते भीड़ छलै ट्रेन मे तऽ हम तऽ कहै छलौ
हमेशा रहय छै ओय मे जाइयो काल मे जयनगर जाकै पकड़बै त एकेटा ट्रेन रहय छै।
दू आदमी दोस्त बैन गेलय हमर रस्तमे त हम कहीं कहिलिए चाय लै लो चाय, ऐना-ऐना कहय छलिए बहुत मजा आवे रहय लेकिन रस्तामे
रस्ता मे जाय काल मे तऽ और भीड़ रहय छै कनी दूर ट्रेन तक अगला ट्रेन नै भेल रहय छै ओय मे त बड़ा भयंकर भीड़ रहय छै।
ओ जनकपुर में चढ़े काल मे हम सब देखियौ कथी भेलय। अगर हम सब चहैर जेथिए तऽ पहिले बहुत सीट भेट जेतय हमरा सके ठीक छै
हां।
लेकिन हमरा सबके गलती से ए सी बला बॉगी मे चहरा गेल।
हां।
उतरै पड़ल।
हां।
तब तक मे फेर स्लीप अथी बला मे खाली बैठ भैर गेल छेलै।
अधि बरे गेल छेलै।
भैर गेल छेल्लै सीट तब तक मे नै तऽ अगर हम सब शुरू मे डिब्बा बला बैठतियै तऽ हमरा सबके सीट भेट जेैतेए। आबेै काल मे एक आदमी खड़े भऽ के बैठ जे आबऽ पड़लेै।
नै ओना भीड़ कफी रहै छै ट्रेन हमेसा आय-आय थोड़ी जहिय जेबै ने कोनो भी से अथी मे तऽ हमेशा भरल रहै छै ट्रेन ट्रेने नै चलै छै न एके दूटा ट्रेने छै।
हए तऽ एके ट्रेन एके ट्रेन आबै छै ला कऽ फेर उएह ट्रेन दू बेर तीन बेर एके ट्रेन-
एकेटा ट्रेन छै हँ बस जा सकै छी।
हँ एकेटा ट्रेन ओकरा अप डाउन करबैत रहै छै ओकरे।
हम सब जादातर बुझेैछी हँ तऽ आब पहिले दू, तीन बेर गेलै ट्रेने सँ ओय के बाद फेर बुझे छियै कि बहुते भीड़ रहेै छै। तऽ बस केएटा चलै छै गाड़ी केएटा चलै छै सब जाय छियै हमसब।
लेकिन बड़ नीक लागल घुमेैय मे जनकपुर।
ओकर ट्रेनो ओ अजीबेत रहै छै बुलेट ट्रेन जेना।
हँ लेकिन स्पीड नै चलै छै।
स्पीड नै चलै छै केना चलतै स्पीड एते आदमी के ले के स्पीड चलेनैय।
आ कममे छोटकी ट्रेन छै।
हँ बहुत छोट रहै छै दूए तीनटा बोगीये रहै छै।
हूँ लेकिन नीक बड नीक लागल घूमेैय मे। आब प्लेन है श्यामा मंन्दिर के घूमैय के फेर भऽ गेल कथि कहै छै। ओकरी फेर अयो-
आ फेरो आहाँ निक- पीछा हम गेलियै ने काठमांडूर नीक जंका अंन्दर भगवान के अथि नै देखपेलियै किकहैछै। आ मुँह के कि रैत भऽ गेलै साढ़े सात बजे के बाद गेट बंन्द होए जाय छै नऽ।
हूँ।
तऽ कनि आय आब जखन जेबै तऽ पा अ पशु नाथ पशुपति नाथ। तऽ आब देखबै आब जहिया जेबै तऽ स्पेशल उहे ले जेबै।
हँ हमरो तऽ। अयोध्यो घूमैय के मोन अयोध्या घूमैय के बनारस जायके मतलब एखन कनि-
अरे हमर तऽ रिजल्ट होइतै तऽ तहन तँ जइतियै दुबारा लेकिन वहे भेलै भगवान सुनबे नै करै छथिन।
कतऽ जेैतही दुबारा?
वेएह तऽ पशुपति नाथ बनारस उनारस घुमै लय जइतियै लेकिन भगवान सुनिते नै छथिन रिज्लट दऽ देने रहिते कम- तऽ हमहूँ घुमय लय कथी लेल जे शहर मे रहै छैय से घुमय लय चैल जैतौ लेकिन नऽ। की करबै।
उहे तऽ छैय।
परिस्थिति एहन रहै छै जेहन घुइम अपन मोन मुताबिक नै घुइम सकै छी नै किछो कऽ सकै छी।
अरे टेंशन नै लिय भऽए जेएत आहाँके।
भऽ जाला एगो सही समय पर जहन नै होय छैय जे जे चीज ने तहन महत्व नै रैह जाय छैय ओय चीज के।
ओतऽ छैय।
हूँ ककरो ककरो देखै छियै कि नॉर्मली भेट गेलै। आ हम सोचै छी जे लागल छेलै से हमरा और के नै भेटलै आ कते कते के जे नहियो लागल छेलै या ओकरा इजी भेट गेलै इजी भेटतैय तहन तऽ महत्वे नै रहै छैय लोक के अइ के। हम तऽ ई कठिन परिश्रम जे केलकै ओकरा भेटैय नै छैय। तहन ओकरा बहुत दिक्कत होय छैय, कते आदमी छैय एकरा महत्वे नहि पता हेतै तैय के बाद जे भेटलैये।
से तऽ बात अहाँ सही कहै छियै।
बहुत आदमी एहन छेले कि जकरा डिजर्व किछो- किछो एहन किछो - किछो काम रहै छैय, तऽ अहाँ डिजर्व नै करबै लेकिन तैइयो अहाँके ओ चीज भेट जेत।
हुँ इ तऽ सही कहलियै।
कथी कहलियै?
की सब देलकै तहन राज के चेक कराबैत रहै छैय।
हू।
और सब बताव?
हमहुँ दे हमहुँ सोचलउहे कि कनी कालमे परहै ले बैठय छी।
हमहूँ पढ़ैये ले बैसब।
एखन भेले साढ़े सात मोन होइये नहा लैके, नहा लै छी। आठ बजे तक आठ पन्द्रह तक पढ़य ले बैठय छी, एक दू घंटा परहब। फेर कनी काल खाना पीना खेब फेर पढ़य ले बैठब कनि काल।
ह हम हमहूँ सैह करबैय आब। नै हम तऽ पढ़य ले बैस र रहियै न बजे तक। परबै कथी के दादा की पढ़बै।
आय कनी गर्मियो कनी ज्यादा छैय। जखन स पैन भऽ गेलै कन गर्मी बहुत भऽ गेलैये।
आय मेघ लैग जाय छैय न, तऽ गर्मी मतब अथी मेन गर्मी बाहर नै जा पबै छैय, बादले मे रैह जाय छैय न, तै दुआरे बादलो के अन्दरे मे। तै दुआरे गर्मी ज्यादा लागै छैय। बुझलिए
ह कनि आइ गर्मी जादा छलै।
और की की पैरह रहल छी कोन ट्वेल्थ मे।
एखन तऽ आय सोचलउहे कि मैथ परहैय के मैथ और हिन्दी।
ओ ट्वेल्थ के मैथो अलगे रहै छैय।
हू ओ त अलग रहिते छैय।
परमेंटेशन पढ़बै त कथी मे रहै छैय, परमेटेंशन, प्रमेंट